हेलो।
गोर लगै छी भौजी।
खूब सोहागवती पुत्रवती धनवती रहु बौआ ठीक छी?
हँ ठीक छै, अहाँ ठीक छी।
हँ हमहुँ ठीक छी बढ़िआँ छीयै तबियत यै?
किछो नै करै छी बौआ बैसले छी एखन किछ नै करै छी चाय पीलौ हेँ। आ बैसल छी आहाँके तबियत यए आब आराम?
हँ पहिलेसँ अछि, पहिलेसँ ठीक अछि।
पहिलेसँ ठीक या। हँ ध्यान दियौ ध्यान दियौ बढ़िआँसँ कनि खेबै पिबै सब चीज तख। नेै आराम हेएत नीक हेएत तागत।
वैह तऽ नहि अछि जे सभ चीज खा नहि ने सकैत छी एखन, एखन खायके लेल बड सोचऽ पड़ैये।
ओहि मे जएह छै जे चीज बनै छै हल्का फल्का तऽ वएह दैल, भात ईसब तऽ न खा सकै छी चटनी अलूके बना देत। इहे सब खा सकै छी, ओ
खैतै छी दालि भात आलू चटनी, सएह खाइ छी दालि रोटी की?
सएह सभ खाइ छी।
सएह सभ खाइ छी, अहाँके भऽ गेलै चाय तय भऽ गेल।
हँ चाय तऽ बौआ भऽ गेल, आइ व्रत छले त्रियोदशीके उपास कयने छलहुँ हेँ।
त्रयोदसियो करै छियै?
हँ त्रयोदशी कऽ दै छी। बौआ की होइ छै, सुतल छथिन्ह खा के, कि कहै छियै एहना अपन जकर अपन भगवान के भोला बाबा के व्रत के जे ई हमरा सबके एना भोला बाबा के के व्रत नै होय छैन महादेव के।
हां नै होय यै अहाँ सबके।
नै सोमवारी बला जे होइया, अहाँ सब सोमवारी वला करैत हेबै नै। तऽ हमरा हां हमरा सबके नै होय छै बौआ ई चीजके। तऽ आय त्रो नै बउवा हमरा सबके नै होय छै ई सोमवारी जे होय छै अठवारे
नै हमरा सबके होय छै, हमरा सबके सबटा करै छै।
त्रोदशी क त्रोदशी होय छै। त्रोदशी कऽ सकय छी, अहिना महादेव पर ध्यान दियो हां बहुत तब
कतो तीर्थ-वर्त गेल छियै?
वर्त गेल छियै।
तीर्थ वर्त त बौआ गेल छी, तीर्थ वर्त तऽ बड़का हमर नैहरा छैथ नेपाल मे जनक पुर यै ओहि आस-पास मे एहेन बड़का छथीन रामजी जानकी के जे बियाह भेल छै आ नैहिरा बौआ हमरा ओहि आस-पास मे नैहिरा यै।
तहन तऽ बड्ड जाएत छल हेब जनकपुर।
हां बौआ जाए छलौं हें जाए बेर नैहिरा जाए छी तै बेर जाए छी बहुत अ अथि छथिन महादेव ओतका जे छथिन से, हमरो सबके बड्ड मुन होय यै जे
के लेल बड्ड मुन होय यै।
तऽ ऐब नै कहियो घुमैत फिरैत आउ तखन हम संगे चलब सब गोटा चलब। साथमे सब गोटा ओतऽ जे छथिन नै र
पुर मे जे छै से सबसे नीक कथी सब छै।
से नीक कथी छै। वैह सबसे नीक जनकपुर मे राम-सीता के बियाहै भेल छैन तैं जनक
ओ बुझियौ हां-हां सही मे राम भगवान के ओहिठा बियाह भेल छै।
हां एकटा मड़बा होय छै नै मड़वा मे जेनाकि अपना सब के होय यै नै विधि-विधान सब बियाह आंगन मे जेना उपनैन सब मे होई या तहिना होय छै हँ मरवा बनाई छै मिथिलाञ्चलमे जेना आँगनमे होइए ने मड़बापर आँगनमे बियाह दान। तेनाहिते ओ राम सीता के जे बियाह भेल छनि से जनकपुर मे ओहिना हँ मड़बा मे भेल छनि ओ मड़वा अखनो एकदम नया जेना लगे छै। एकदम अखने बनबे केलैया शीशा सब पूरा हँ सब देवतामे विराजमान छथिन देव एखनो मड़बा छथिन आ हुन हुनकर तऽ राम सीताके बनि गेल छनि। राम मंदिर अलग छथिन ओ जानकी मंदिर अलग छथि थिन हँ भगवान हँ राम भगवान क आ ओ जे सीता के, ओही ठन छठिन एकटा कहय छठिन हमर मां।
कहैय जे जाहिमे सीता नहाआल छथि थिन दनौहि भेल छनि सीताके।
सभटा हँ सभटा ओतय छथिन हँ गंगा मैया नाम छनि हुनकर सभटा ओतऽ छथिन। आ ओतऽ एहन जग जननी छथिन सभटा छथिन बहुत न घूमऽ फिरऽ बालला जगह बुआ ओतऽ जनकपुर के बहुत नीक छै कतऽ कतऽ के ने लोक आबैया। जखने जनकपुर छै तखने जनकपुर मे तऽ छैहे। देश विदेश के लोक घूम आबया हमर सबके तऽ नैहिरा यै। तऽ अपन जहिया नैहिरा गेलहुँ तहिया ओतऽ अपन घुमैत फिरैत गेलहुँ माँ अपन माँ सने तऽ घुमि फिर हँ हमर माँ छथिन हे एखन त ओ हँ हँ हँ हँ माँ बाबूजी दुनू छैथ भगवान दया स एखन सब छैथ। तऽ ओ अपन ओहिठनि हँ । भाउजो सब गाम मे दूटा रहैत छैथ दूटा बाहर छै।
चाइर भाय छियै नय।
चाईर भाय हम चाईर भाय छै हमर भाय चाय टा छथिन। आ माँ बाबूजी छथिन, आ बहिन, बहिन मे बौउवा अकेएले छियै। तहन त बड़ निक यै चाईर भाय मैं एकटा बहिन छिऐ त आरो नीक। हँ त वेह सबटा त अहीके भेटत हैत ह सब सभ चीज भेजै भेटै छै अखन माँ ई सोचियौ ने माँ छै तऽ उएह सभटा छै अखन।
तहन हमरा सभके तऽ मै अछि ने तऽ की कहू मै रहितै तखने बुझितियै।
कोनो नहि छै ज सब ओएह छै भाउज छेथ नअ भा छेथ छथ ना सबटा ओएहे मे की करबैए तऽ भऽ गेलै न आब देखियौ ।
छैथ।
देखियौ माँ माँए होइ छै माँ के पदवी तऽ केओ नहि लऽ सकैया लेकिन। की कऽ सकैत छियै भउजो मैं बनि सकैएया एहन कोनो बात नहि छै। तऽ हमर तऽ अखन माँ बाबूजी दुनू छैथ। तऽ जहिया गेलहु नैहरा तहिया अपन ओतऽ माँ बाबूजी सने दुनू गोटा अपन जनक पुर गेलहुँ सौवसे घुमा
तऽ भौजी के अहाँके भौजी सब साझियए छथ कि सब अलग भऽ गेल छथ भौजीके खाना खाना भौजी बनबै छथ?
हँ साझी छथिन अखन तऽ साझीेए छथिन दूटा बाहरे रहै छथिन दू एकटा गाँवमे रहै छथिन तखन दुनू साझी छथिन आ नै तऽ बड़ बढ़िआ बड़ बढ़िआँ गेलुॅं तऽ अपन, जे भेल बना जे देलक माँ बनेलक चाहे ओ भाउज बनेलक जे बनेलक केओ बनेलक खेलउँ हँ बना लई छत बना ले छै सब चीज बनबऽ आबै छै जेनाकि दिनमे चुल्हा पर बनबेयै रातिमे गैस पर बनबेयै। ओकरा हाथके कोनो कोनो जे नाकि कूनो सब्जी होइ छै तऽ बूढ़ बुजुर्ग के हाथ के किछ स्वादे अलग होइ छै हँ तऽ ओहे बात छै। हँ तऽ बौउआ बूढ़ पुरान के हाथ के तऽ सबटा नीके लागै छै तऽ उएहे बनेलक से, आहा के मै के हाथ के कि चीज नीक लगेयै? हमरा माँके हाथके एकटा जमाना रहै जे सबचीज मिला कऽ सब्जी बनबै भाँटा, मुरअइ, आलू, कोबी जायिमे सीजन होइये उपजैए सभ टा मतलब खेती होइ छै जे हँ तऽ ओ हरियरका धनिया ने होइया जे ओ फड़े यै गाछ में धनिया
हँ धानिया पात
धनिया के गाछ, ओहै पीस धानिया के पात, अ हँ ओयिमे धानी जे होइए हरियर-हरियर ओकर हमर माँ पीस कऽ सब्जीमे दै छलैए अते स्वादिष्ट सब्जी बने, हरियेन नयि होये छलै, ना ना ना हरिऐन ने किया हेतै। नय आ इहो मसालासब दै छलेए, ई जे धनिया होइए, मिर्ची ह ओहोसब दै छलेए आ ओहो दै छैले हँ ओ आब ओहन सब्जी बौउआ कहाँ कतसँ तरकारी बइन जेत आब
आब नै तरकारी ओहन
तरकारी बनब मे छै पहिले लोक के छेलै आब आब सबटा आब हमर छोटका भैये छ न ओ अपने खेत मे सबटा ओ जेनाकि भाटा हँ भाटा होइया, भिंडी होइया ओ मीटर बोरी होइया से सबटा ओ अपने खेत में उपजाबेै छै करैला ई सब टा करे छै
आहाँके भाटाके गाछ सब रोपे छत
हँ सब चीजके गाछ रोपै छतऽ करैला अखन तऽ ततेक भाटा हँ आब ओ करैला अतेक फड़ैया करैला एतेक फड़ैया जे करैलाक के भरुआ बनबेयै त फोन पर बतेत जे आइ फो करैला एहन बनेलुॅं हे ओहन
पूछै नयि छियै ओकर रेस-पि-रेस- अथी सब रेसपी सब नयि पूछै छियै केना बनबैए की मसा तला सब दै छयि
नै पूछै छियै बौउआ आब ओ देखा दैया पूछबै मैए के, जे केना कऽ बनबै छिही करैला के भरूआ, हमरो सिखा खा दे, हमर ननैद पूछैत रहै छथिन जे कोना अहाँके मैय बनबै ओकरा हाथ के खाना के तऽ बर मैए हा के खानाके दुनिआ मे ककरो, मायक हाथके खानाके तऽ स्वाद केओ दैए नै सकैए। लेकिन आब जाते छी बहुत मैए के हाथे के अनूप छै। आब जाइते छी, छी, बहुत दिन पर नेै अभी एक साल पर जाइ छी। तेना जाइ छी, आब जादा जाय कहाँ छी, ओते-ओते दिन पर किया जाय छी से। आब घर परिवार छै बौआ, बाल बच्चा छै, घर परिवार छथिन। साउ- ससुर छथिन, सब छथिन, ताबत आहाँके बउआ के पढ़ाई- लिखाइ पढ़िते अय बौआ एखन, पढ़िते यै।
पढ़िते अइ, बेटीके बिआह केलियै?
हँ बौआ भऽ गेलै बेटीके बियाह भऽ गेलै, एकटा बेटी अइ, एकटा बेटा अइ, तऽ बेटी एकटा बेटा छै बौआ के, बेटी के बौआ छै एकटा।
तब ओकरा तबियत आब ठीक रहैया, एकबर सुनने रही बड्ड मोन खराब छै।
कहाँ ठीक रहै छै, महिनामे दू बेर तबियते खराब रहैत छै, ओ ओकर आ दू बेर सही रहै छै, तऽ अखन ठीक अइ, एहे किछ दिन पहिनेे तऽ हॉस्पिटलमे छेला भर्ती। ती।
बेसी मोन खराब भऽ गेल छलैया?
हँ, बेसी भऽ गेल छलै, बहु बोखार बहुत तेज भऽ जाइ छै। तैय दुआरे, ओ चाय मे हाथो पका लेलकै। हँ आब ठीक अइ बौआ, आब एखन ठीक छै, ओ बेटिये कहियो काल के बता दैया तऽ कहैया एखन ठीक छै, ओएह रहैया जी टाँगल जे कखन ठीक, आ कखन खराब। बच्चा वाली के, छोट बच्चा वालीके बड्ड दिक्कत होइ छै, बड्ड दि दिक्कत होइ छै, बड्ड दिक्कत होइ छै, अहाँ अपनो बारेमे किछु बताउ?
हमरा तऽ की कहू, हमहूँ ठीक छी।
सासुरमे की अइ? सासुरमे। अच्छा उपनयन केलकै तऽ कहाँ गेलयै, हम ओही बीच मे ऑपरेशन भऽ हँ, एखन उपनयनक अथी छै, उपनयन के सीजन छै, एखन उपनयन सौंसे होइ छै गाम- गाम एकादशी जाग भेलैए। सैह सब होइया, सबसँ जादा एखन उ पनयन भ रहल यै, एकादशी जाग जे भेला, ई निर्जला एक कादशी, तै में उप सब जाग केलके। बड्ड लोक केने छै, अहुं केने छलहुँ हेँ? सैह नै केलौं, कमजोरी छलए, देहमे त कतौ काम छलाए तें तै दुआरे नै क पेलौं।
बुझल, सब कहलथि साउस कहलथि, जे नीक रहब त आंगा स साल करब, फेर हेतै फेर करब।
सही बात छै, सही बात छै, बहुत कोनो बात नै छै। शरीर नीक रहतै तखने त सबटा हेतै, अइ बेर एहन ऑपरेशन भेल ऐ त केना अहाँ क लि तिअइ नै क सकै छिअइ न, वैह कहलखिन देह नीक रहत सबटा करब त अगला स सालसँ ई उपास त बौआ ई नै छै, जे भ बौआ छुटि जाइ छै, से नै छै। ई छुइटो के होइ छै। हँ बौआ ओ त नै छोरि सकै छी। ओ त कर परत। ओ करअ परत, या त कर जे ठानि लेलि आ फलाहारी करै छियै बौआ की राति के खाइ छियैइ? नै नै भौजी हम पाँचों मे अहांके फलाहारिए करय छी। फलाहारिए करै छी बौआ केना करबै अहिबेर यै? अहिबेर त देह कम जोर ऐ एहेन त कोना क करबै?